व।
हेलो। हेलो ठीक छै अपन फोन कहियौ
नहि ठीक छै।
ह। आरो बाल बाद।
बाल बच्चा सभ ठीक छै घरमे सभ ठीके ने
हँ ठीके छै। ह
बारिश
हुनकर की हाल छै उ ठीक छै
सब ठीक छै
हाॅं
बारिश तऽ नै होए या
ना
इमहरो अखन बढ़िआँ हवा चलै छै
ओ आओ खाना पीना कम बानेबय
आरो ठीक छै
खाना पीना कखन बनेबै
आप बनतै कनी देर के बाद
हँ हमहुँ नइ बनेलहुॅं यऽ
अहाँके बनोल
बनलै आब बनेबै देखै छियै
हमरा सभके बनै छै कनि लेट कए कऽ सभ खाइ छै
ओ हमरा तऽ एतऽ ठीके छै खाइ छै समयएसँ नओ बजे तक खा लै छै लेकिन तेक बनाकऽ राखि लिय समय नहि नीक रहै छै कखनो पैन कखनो बिहैर
हमराासके साढ़े दस बजे तक खाइ छैिय घरके लोक सब ओहि चल तऽ हम लेट कए कऽ बनाबै छियै
हँ तऽ गैसे पर कहलियै दू टा सोहारी बना कऽ रैख दै छियै दिनके तरकारी छै खाय लेत धिया पुता
आरो
अरो तऽ ठीके यऽ कतेक दिनासँ फोनो नै केलियै कहलियै लगेबै लगेबै नाय मिलै छै फुरसत ओतेक
हं घर मे लोक के बहुत काम रहै छै
हँ भैर दिन त उएह काज रहै छै हँ
आब तऽ पर्व सब स्टार्ट भए गेलै आब तऽ ओर जादे काम रहते
कर सबके आर अथियए रहै छै दिमागमे आब ई करू ओ करू अपन सबके तऽ इम्हर उम्हरके पर्वो नहि होइ छै सब नियमसँ चलय पड़ैत छै अपना सबके
हॅं हजार टा बिध हजार टा चीज
हुॅं निपय पड़बे करत ई कर पड़त
हँ
प। हँ कहलियै बहुत दिनसँ फोन नहि केलकैए। कहलियै लगेबे करबै एक बरा नहि लगेलियै टाइमे फुरसते एकर
घरे सभमे बड काम रहै छै घरे मे बड़ काम रहे छै बड़ बड़ काम रहे छै।
यार त भइए ने जाइ छै
घरेमे रहै छै ह। भोर क उठै छियै ओकर बाद कामे काम कामे काम रहै छै। खाना पीना, झाड़ू, बर्तन, पोछा देखै बहुत काम रहै छै। आरो कहियौ। नहि जइय आवाज। आवाज नहि जाइयए। हेलो। आवाज नहि जाइए। हेलो। हेलो हेलो। आवाज नहि जाइयए। हेलो आवाज नहि जाइयए हेलो, बाजू न
अहाँकेँ नहि जाइयए आवाज
नहि आबैत रहे अहाँकेँ आवाज।
ओ ने नहि रहै छै नेटवर्क तेटवर्क कनि।
ओ। जीओ कऽ टावर नहि रहैया लग पास मे
नहि हमरा सभके दुनू मे कोनो ने जिओ, एयरटेल आदमी करे ह
जिओ के टावर नहि हैं लग पास मे
नहि नहि छै लग पास में ह।
हमरा सभके तऽ सभ बढ़िआ चलै छै जिओ, एयरटेल बिआइ सभ चलै छै।
एहिबरा मशराम नि कऽ तारख
आनो। मधुश्रावनी सैयद तीन तारीख सँ। तीन तारीख सँ नाग पञ्चमी स्टार्ट छै।
ह तऽ हमर सभके घर
हेलो। फेर अहाँकेँ आवाज चलि गेल। हेलो। हेलो। फेर अहाँकेँ आवाज चलि गेल हेलो हेलो फेर चलि गेल अहाँकेँ आवाज। टावरमे जाउ ने टाॉवरमे हेलो फेर अहाँकेँ आवाज चलि गेल हेलो। हेलो। हेलो। चलि गेल अहाँकेँ आवाज। हेलो।
हँ
आवाज चलि जाइया अहाँकेँ
हँ नहि रहैत छै नेट वर्क
ओ नेटवर्क मे जोना तो।
डटा खन नहि छै आवाज
ह हँ आब आबै बहुत देर स नै रहिये आवाज
हँ नेटवर्के के नहि रहै छै।
हँ जान नेटवर्क मे तऽ।
हाइय हमहुँ आटा सनै छै बना कऽ राखि दै छिय
जादा नेटवर्क यहाँ सभ ह बहुत दिक्कत ह। हँ।
ह। आब कखन खाना ब
बनेबै लेट से हम लेटेसँ बनबै छि
हमहूँ एटा तटा सुनलियै ह।
ह। रोटी सब्जी बनेब हेलो। हेलो। फेर गेल आवाज हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। टावर मे जउ ने टावर मे हेलो। हेलो। टावर मे जो ना। हेलो हेलो हेलो टावर मे जोन टावर मे अवाज न आबै हियै। खाना बनबै लए चलि गेल यऽ मोबाइल छोड़िके मोबाइल छोड़िके खाना बनबैल चलि गेलियै? हेलो। हेलो टावेर नय यै की खाना बनबै छियै बनबू तऽ। बनाबू ग खाना राखि दै छी तऽ
म म कम